हलो, जय झूलेलाल भेण। जय झूलेलाल, ॿियो तव्हां ठीक आहियो?
बढ़िया- बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बढिया- बढ़िया, तव्हां काथां भाभी?
मां वर्धा महाराष्ट्र।
अच्छा।
तांह?
असां, असां शहडोल एम पी। त तव्हांजो पहिरियों टास्क थव इहो?
न मुंहिंजा चोवीह कॉल थी विया आहिनि।
न न मतलबु पहिरियों नंबर अथव
मतिलब नंबर छा?
मतिलबु जेको तव्हां पहिरें करे चुकिया आहियो इहो कमु की न मतलबु जीअं
जी। न न न मुंहिंज छोकी पैसा तव्हां पैसनि जी चिंता न कयो। हाली लिंक में कुछ हो अथनि। कुछ दिक़त
तवांजा पैसा तवांजा पैसा आया आहिनिया?
हा हा हा असांखे आयाां आहिनि सभिनीनि जा मुंहिंजी ॾेराणियुनि जा सभिनी न न अॼु पेमेंट जो न लिं न न अॼु पेमेंट जो लिंक नथो खुले भाभी।
अच्छा।
पहिरें पेमेंट जो लिंक खुलंदव पोइ पहिरे ॿ रुपिया ईंदव।
हा हा
हा पोइ वरी ईंदव सभ सभ सभिनीनि जा आया आहिनि।
तव्हांखे घणा आया अथव?
मूंखे मूंखे मतलबु चङा आया आहिनि चोॾहं सौ कुछ ईय आया आहिनि समथिंग। वरी आयया दुबारा टे सौ अरिड़हं सौ जे आस पास आया आहिनि।
अच्छा और और जेकी लिस्ट मोकिली अथई ग्रुप में उनमें जंहिंजा नाला आहिनि त उहे छा रजिस्टर न थियल आहिनि छा आहिनि मतिलब?
अलाए छा कुझ सम्झण में नथो अचे उहे नबर ग़लति आहिनि अएन अऊ
न मुंहिंजी भेण मतलबु मां पंहिंजी फ्रेंड खे एड कयो हुओ त हुनन नंबर बि सही त सभु सही अ उह कॉलिंग करे न सघंदी आहे कनि भई खणी सघंदी आहे टास्क न आयो तस अन्ना
त मुंहिंजो बि ईअं ई अथव न मुंहिंजो बि हिन में न न मुंहिंजा पहिरें सही आया हुया असां छोकी मुंहिंजे पुटु ऊन जो भरे भरियो हुअईं हुन कईं कंपलीट मुंहिंजे हिननि कयो हे चयंदी मुंहिंजी ॾेरोट कयो अथई न हाणे मुंहिंजी ॾेराणी धीअ जी आई आहे नंबर।
अच्छा अच्छा
उन में अलाए छो हीअं अटकी पियो अथसि।
टास्क ही न आहियो तस।
न टास्क नायो तस चयई खणी सघूं था असां न इ करे ईअ असांजी न न सतावीह अठावीह कॉल हूंदी तव्हांजी।
त पोइ पैसो पैसो ईंदूसि?
मालिक ॾाणे असां बि ईअ कयूं था ॾींदा त सही हो ईअं न कंदा आहिनि। पेसा सभिनीनि जा ईंदा ईंदा।
अच्छा
त तॾहिं त सभिनीनि खे हूअं असां हीअं कंदा हुआसीं शुरू में असां चवंदा हुआसीं हिकु कॉल असां तवांखे था कयूं। हिकु कॉल तव्हां असांखे कयो ईअं कंदा हुआसीं। ऐं हाणे त असांखे त कॉल करे ई नथा सघूं न असां ॾाढो परेशानु थी विया आहियूं।
हा उहोई आहे न
हा, ईअं हिक भाभी बिलाई वारी तव, उन सां बि ईअं थियो तव। हिक कानपुर वारी तव, उन सां बि ईअं थियो।
त तांजी इन भाइटीअ खे, जॉइन करे।
हिन खे थिवियस, सूमर ॾींहुं कयो तईं।
सूमर ॾींहुं अॼु जुमो आ, हुन त पहले, अञां पहले कयो अईं मतिलबु।
न न, हे छंछरु आ अॼु।
हा, अॼ छेंछर आ न चवां ती, त हुन त छं मतिलबु। त्वार ते कईं अलाए हुन छंछर ते कयईं, ईअं कयो तईं।
हा शायदि कुछु ईअं असां बि ईं ईअं ई मुंहिंजी ॾेराणीअ जी धीअ बि ईअंईं कई शायदि आर्तवारु ॾींहुं कयो हूंदईं। छुट्टीअ जो ॾींहुं हुयो न।
हा।
हा त, शायदि ईअं ई कयो तईं, पोइ इहो मुखे प पको नाहे बिल्कुलु। त इन में अलाए छो, कॉल छो नथो करे असांजी।
त हुन में लिस्ट में नालो आयो तसि या हुनजो।
न न लिस्ट में नालो न लायो। तसि, लिस्ट में त जंहिंजी मुंहिंजी साहेड़ीअ जो आ हिकु। उनखे बि जोड़ियो हुयो, त जबकी हुनखे सभु आया तसि। त उनजो बि नालो न आयो आ लिस्ट में।
मुंहिंजी ॿी भेणु खे बि मां जोड़ियो आ त हुन उह उहो बि अची वियो तसि मतिलबु। लिंक बि थी वियो तसि, हा अची वियो तसि।
उहो ई आ न, सम्झण में नथो अचे छा कियऊं असां, हिन ख़ाली पेज जो।
हा न।
उहो भरियल हुजे त भई करण में मज़ो बि ईंदो आ। हिनमें त लॻे थो अलाए कॾी ख़तमु थींदो, सूमर खां वठी रोज़ ॿ ॿ टे टे
कनफ्रेंस डेज़ वर्ड जेक।
न न, न न पर टाइम कॾी कॾी खुलेव तो। कॾी कॾी खुले थो कॾी कॾी नथो
हाणे मां केम लाॻूं कंटिन्यू थी खोलां, नथो खोले पियो।
अच्छा। त असां राति जो शायदि लेट खोलियो हूंदोसीं ॿारहें हिक वॻे, असां छोकी राति जो वेठा मस्ती करनि पिया ॿार।
हा उओई। हा हा, थोरी देरि, पर खुले थोरी देरि तो, वरी बंदि तो थी वञे अलाए छा ईअं तो थिए।
अऊं उहो कुछु, ऐप अपडेट कयो तऊं न त शायदि कुछु प्रॉब्लम अची वई तनि।
हा हा, सही ॻाल्हि ता चओ तां बिल्कुलु, हा। तां, तांजो कहिड़ो मतिलबु, कंहिंजे पासे में शहर तव तांजी वॾी सिटी कहिड़ी आ कोई?
नागपुर नागपुर।
अच्छा, नागपुर जे बगल में तां कहिड़ो ता ॿुधायो?
वरदा।
वारदा, अच्छा अच्छा वरदा, अच्छा।
हा।
अच्छा अच्छा।
ॿुधो तव कॾी नालो, न।
न, नालो थ
त अं, आया आहियो नागपुर साइड आया आहियो कॾी?
हा हा असांजी गोंदिया फुफी रहंदी आ मुंहिंजी।
अच्छा
गोंदिया पुफी ऱवन्दी आ अऊं नागपुर बि असांजा चॼा माइट रहंदा आहिन।
हा और अमरावती?
अमरावती बि अमरावती ॿुधियो आ। उते बि कोई आहे कोई।
पूरो रंगनोर जे विच में आ वार्धा।
अच्छा त असां वर्धा वरी कोई न ॿुधियो आ अमरावती ॿुधियो आ। नागपुर त वरी आया आहियूं।
अमरावती में मुंजो माइको आ वर्धा में मुंजो ससुराल आ।
अच्छा हलो ॾाढो सुठो तव मतलब आसे-पासे में ई आहियो। ह हा बढ़िया बढ़िया ॿियो तू हिमल घर में केतरा ॿार तव भाभी?
मां मतलब न मुंहिंजी अना हाणे थी आए शादी सवा साल ई थियो आहे अना।
अच्छा अच्छा
हा त त म - - मतलब अञ ॿार वग़ैर न आहे ममी पप्पा मतलब सस सहुरो अऊं मां मुंहिंजा हस्बैंड चार ई रहींदा आहियां बस मुंहिंजी नीराण जी शादी थयल आ वॾी आहे मो खो।
अच्छा अच्छा छोकी न हिन में पतो नथो पए न को केर केतिरो वॾो आ केर केतिरो नंढो आ।
हा उहो त आहे न तव्हां तव्हांजो मतलब
हा हा मुंहिंजा मुंहिंजा ॿ बेटा आहिन हा। हा हा न न अञा शादी शुदा न आहिन मतिलब सही सही आहिन। हिक ॾेह साले जो आ हिक ॿारहें हिक तेरहें साले तेरहू चालू थी वयस।
हम्म
त उवई उह ई कल्ह हिक छोकिरीअ जी फोन आई हुई। त मां हुनखे मूंखे लॻो भाभी हूंदी त चंवास ती भाभी चेती प्लीज़ मूंखे आंटी भाभी न चओ मां नंढी आहियां। चवास ती सॉरी सॉरी बेटा। मूंखे नज़र त अचे नथो।
हा उहोई आ न पो। की हाणे सब चई त छॾन पो असां बि सभिन खे मां बि मतलब टिन खे चवां कि मां नंढी अयाव पाण मां चवंद साला हुनन जी बि ग़लती कोन्हे ठीक आ पो जीअं जीअं ॻाल्हि अॻते वधंदी पतो पईंदो त पाण ई उ नॉर्मल थी वेंदा।
न न न हाणे पो अॻते खां मां तव्हांखे निशा चवंदी दी माव जी जी मां नंबर सेव थी करे छॾां जें जेॾी महिल बि अगर तव्हांखे टाइम मिले त तव्हां मूंखे कॉल करे सघो था।
बिल्कुल बिल्कुल हा।
मां तव्हांजो नंबर सेव थी करे छॾा हिक कल्ह जेनिका नाले सां बि आ। उहा बि नंढी आ हुनखे बि अञा साल ॾेढ थियो तस। त उह च पे चए पेई भाभी प्लीज़ मूंखे न चओ मां चयो मूंखे मन छा नज़र नथो अचे।
मां मां मां वरी जें सा बि ॻाल्हायो आहे। मतलबु हिक खे पंजाहु साल थी विया आहिनि शादीअ खे, हिक खे पंटीह साल थी विया आहिनि और इहे मतलब और ज्यादा हेॾो ज अजमेर, कोटा ह हे छाच हुनजा बि मिलिया मूंखे, एमपी जा बि अलाए कहिड़ो छा ॿुधायउ
असांजो मुंहिंजो शैहडोल तव, असांजो नालो असांजी सिटी जो नालो शहडोल असांजी सिटीअ जो नालो शहडोल तव।
हा न अ भई जलगांव साइड मां बि आहिनि। और इदे मतिलबु ज्यादा लेकिन अजमेर कोटा अजमेर कोटा मूंखे चइनि पंजनि ॼणनि ॻाल्हायो आ।
अच्छा पर ॾिसो केॾो बढ़िया तो लॻे असांजा ॾिसो सिंधी फैमिली ॾिसो काथे काथे वसियल आ न
हा उहो और हुनन खां पो ईअ सभिनि सां ॻाल्हाए न त इअ मज़ो तो अचे सुठो तो लॻे। सिंधी में मतिलब असां क आहे
अज जीअं न अॼुकल्ह छोकिरियूं नथियूं ॻालाएन
हा उहई ना मेन ॻाल्हि आ की पाण में बि अगरि असांखे कैंहमल ॻाल्हाइणो न त असां फोन ते बि हिंदी ता ॻाल्हाए वठंयू भई साम्हूं हाणे साम्हूं प्रेशन पीजी भले साम्हूं पतो आ असांखे असां बि सिंधी आहियूं उह बि सिंधी ऐन लेकिन फिर बि कभी त गाला कैसे हो भाभी क्या कर मतिलब उ हिंदी में टो गाला
न न न असां वरी सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा अयूं बसि असांजी हिकु चाची न ॻाल्हाए पाईंदी आहे हे ॿ ट्रे ॼणां आहिनि
हा
त उहे मुंहिंजो नंढो बेटो न ॻाल्हाए पाईंदो आहे अञां त उनखे ॾाढो मां प्रैक्टिस कंदीयांस न बेट नंढो आ न
हा हा
त उह हिंदीअ में त असां बाक़ी वॾो त
अ मतिलबु अॼुकल्ह जेकी यंग जनरेशन आ मतिलबु मां बि पाणि मतिलबु अगरि केॾी सिंधीअ सां बि ॻाल्हायां ती मतिलबु फ्रैंड आ त असां हुन सां बि हिंदी में ॻाल्हायो हा भाभी केसे हो वरी पो वि चमई भले सिंधी जा वर्ड निकिरनि वरी हिंदी सिंधी मतलबु मिक्स भई
अरे मूंखे पाण पतो तव तांह सां ॻाल्हाए करे ॾाढो बढ़िया तो लॻे। चवां पई ॾिस केॾी नंढी आहिनि तांह तंहिंखां पोइ बि ॾिसो तांह सिंधी ॻाल्हाए ता वठो ता
असां त मतिलबु बचपन खां ई पूरो मतिलबु पूरो सिंधी ई ॻालाईंदायूं मतिलबु
हुन तव्हांजी सिंधी अथव बि सही तव जीअं असां ॻाल्हायूं ता न अयूं चगंनि माण्हुनि जी सिंध ही अञां सही न आये ऐॾी।
न ना न पर महाराष्ट्र में तांह कैसां बि ॻाल्हाईंदव न त तांखे सिंधी प्रोपर मिलदव। मतिलबु नॉर्मल मिलदव। असांखे ॾाढो नन चयंंदा आहिनि मतिलबु असांजा रिश्तेदार आहिनि न त चयंदा आहिनि की वापरे प्योर सिंधी त गालयो प अलाय केहिड़ा केहिड़ा वर्ड त गालायो प्योर सिंधी त ॻाल्हायो त प्या।
हा हा हलो ॿियो?
थी वई रोटी वगैरह थी वई?
हा हा मां ह मां मुंहिंजा वरी हे थोड़ा जल्दी निकिरंदा आहिनि ॿार बसि स्कूल बसि हाणे ईंदा ट्री वॻे।
अच्छा
कुझु फंक्शन हुंयन स्कूल में कुझु एक्टिवटी हुंयन
अच्छा अच्छा
त हूअ त उअं स मतिलबु सैटरडे ॾींहुं छुट्टी हूंदी तन
हा सेटर्डे सॾें ॿई ॾींहं।
हा हा कोई हाणे कुझु प्रैक्ट कुझु कराइनि प्या त एक्टिविटी तन त हुननि चयो अॼु प्रोजेक्ट आ त मां चो ठीकु क त ॿसि हाणें त बसि हाणे ईंदा अढ़ाई ट्री वॻे ईंदा।
अच्छा सही आ न बढ़िया त मतलबु अंञा तव्हांजा हसबैंड छा करनि?
असांखे कारखानो आ भाभी। हे जेको कॉपियूं किताबु थींदा आहिनि न काॻर पेपरनि जो
अच्छा अच्छा
कागर ठहंदा आहिनि।
हा।
उनजो कारखानो आहे।
त ॾंॿो खणी वेंदा हूंदा न अगोपो।
हाहा हा सुबुह जो टिफिन अक्स अक्सर खणी वेंदा आहिनि या वरी कंहिं महिल लेबर खे मोकिलींदा आहिनि माण्हूअ खे।
हा, अगर लेट थींदो हुंदो त
हा हा हा पर हे जल्दी निकिरण जी कंदा आहिनि साढे अठे नवें ताणी इहे निकिरी वेंदा आहिनि नाश्ता तो खाई फटाफट चवंदा आहिनि मूंखे ॾींं त मां वञा कारखाने ते।
तव्हांखे बि पोइ फास्ट करिणो पवंदो हूंदो आहे न नाश्तो वरी रोटी।
बिल्कुलु ह ह बिलकुलु जल्दी ऐं बार घ बि वेंदा आहिनि सुबह जो सते सां हा सते ताणी व वैन अची वेंदी अथनि।
हा त उहो ई आहे न त उहो फास्ट करणो थो पए न पियो
हा, अॼु वरी माई बि परेशान करे वॼु माई बि धोखो ॾेई वई उहा बि न आई। त तंहिंजे करे लेट थींदो हुयो सभु।
हलो!
हलो।
अचे जो आवाज़?
हा, हा, कटण वारी अथव तव्हांजो हाणे। थी वियोथव न यारहां ॿारहं मिंट हेलो! जी जी जी
हम!